की हाल चाल अछि ठीक ठीक अई अपनो ठीक अछि आओर बताउ कीसभ करै छियै एखन
एखन तऽ बस उएह रतुका तैयारी हेतै खेनाइ पिनाइ के अपन सभक तऽ छैहे एकटा तऽ एखन बड़का आम
जी
आम अहाँके खाइए टा मे नीक छै बाँकि ओकर आगू पाछू ओकर बड काज छै जे अहाँ आनू भोर आनू साँझ तक अहाँके एकटा ने एकटा दगि गेल आब ओकरा आब अहाँ ई करैत रहू ओकरा फेर छाँटू तखैन ओकरा आब तऽ दूध मे दऽ के सब अपन पीस के ओ मिला के सेहो सभ आइ काल्हि भऽ गेलै हेँ
जी एकदम से भऽ गेल छै
तऽ एकटा तऽ सेहो सेहो काज बढ़ि गेलै हँ त
जी
तकर बाद अपना सबके मिथिलामे आमके तऽ वर्णने ने हुए तते तरहक आमक छै बरनन जे कह देखयके आब तऽ आमके बाजार लगै छै जे त सरसो पाही छै गाम मे तऽ ओ ओतऽ अहाँके सरिसो पाही मे अहाँके बहुत गाम से आम सब जाइ छै तऽ ओतऽ चिन्हबै दुआरे ई कोन आम छी कोन आम छी से सब कहै ल तऽ ओ त आंहा के आम के पूरा बजार लागत आ सबटा आम पर नाम लिखल रहत जे ई गुलाब घास छी जर्दा छी जर्दा आलू छी मोहनभोग छी सपेता छी कलकतिया छी बहुत तरहक नाना प्रकारके आम छै तऽ सभटा आमक रहत अहाँके ओतऽ आ सही मे छै यहाँ जे जते आम खेबै ने तते तरहक अहाँके
जी सही बात छै कर्पूरियाके अलगे अहाँके स्वाद मिल जायत
तऽ सभटा आम के अलग अलग स्वाद छै
जी जेना सब नामके आ जेना सभ आमके नाम अलग छै ओहिना स्वादो सभमे अलग छै
तहिना स्वादो सब मे छै आ अचार वला आम अलग छै अँचारो देखियौ ने अपनासभके आमक अचार कतेक तरहक बनल फारा कुटबी कुच्चा ओ मिरचइआ हं ब ब अथी खोईंचा वला बिन खोईंचा वला
जी सब रंग के अनेक प्रकार के बनैत छै
बनै छै आ मिथिलामे तऽ आमके आम राजा छियै मिथिला के सभक राजा छियै फले मे राजा मानल गेले हे आओर मिथिलामे तऽ खास कऽ कऽ बड्ड छै
कु्छ ज्यादे
आब ओहि दुआरे मिथिलेसँ सौसे आम गेल हँ जे आइ काल्हि अपनासभके अबैया आन ठामसँ आम विदेशसँ आम आयल तऽ बारहो महीना आम चलल पहिने होइ छले की ककरो ककरो रहलनि बारहमस्या आम ते बारहो मास फरलनि नहि तऽ अपनासभके इएह जे होइए मइसँ शुरू भेल जनवरी फरवरीसँ टुकला शुरू होइ छै आओर अहाँके अगस्त अन्त होइत होइत ओ अहाँके साोन तक अहाँके आम रहै छलै साोन भादव तक आम रहै छलै भादो कदबो में अहाँ के बथुआ आम ई सब किछ किछ आम भेटै छले लेकिन आइ काल्हि तऽ बारहो मास आम भेटै छै
जी आब सभ जगह जे छै ने से बारहमास आम कतहु ने कतहु अहाँकेँ मिले जायत
भेटै जायत आ आ सभटा गेलै हन मिथिलेसँ आम
जी सही
आमाँक जे जन्म छी से मिथिलेमे छी
जी
ओ आइ आइ काल्हि भेलै ह विदेशसँ अहाँके आबि जाइए बारहो महीना आम अलग बात छै ओ सब सब सभटा मिथिलेके लऽ गेल जेना मखान मिथिलेके लऽ गेल मखान थोड़े एते छलै पहिने
चिन्हबो नहि करै छलै तहिना अहाँके आमो विदेश वला सभ के नहि छलै ई सभटा मिथिलावलासभ जखन ओम्हर जाय लागल तऽ ओसब चीखलकै आम
अच्छा
तऽ अपनासभक तऽ बहुत छै आमक कहले ने जा आमक आब आब खेना देखियौ ने अमटे कते तरहक आमट बनैया
अम्मट एखैन तऽ सब जे छै ने से जिनका सबके मतलब होइ छै अपन से अम्मट तऽ खूब बनेलथि खूब बनबे जाइ छै अ मे आमक महिना मे
आम नहियो होइत छनि तऽ कीनोक क बनबैत छथिन
कीनोकेऽ बनबै छथिन सही बात छै
आर आममे कहल जाइत छै हमरा श्लोक तऽ नहि मोन अईछ एखन आमके कहल जाइत छै जे अहाँ दोसर गाछसँ चोड़ेबै तऽ अहाँके पापो नहि लागत
अच्छा
कहै छै ने चोरी नहि करू आम के श्राप छै आम के श्राप पड़ल छनि जे अहाँके देख के ककरो ध्रुत नहि रहत धइत नहि रहतै अहाँके देख कऽ सभ ललचाइए जायत आ से सही बात छै अहाँ देखियौ ने अहाँ कतहु जाइत रहब आंहां अगर अहाँ पैरे जा रहल छी तऽ अहाँ देखबै जे कतहु आम खसल छै तऽ अहाँ बिना उठेने रहिए नहि सकैत छी भले आंहा उठा क ओतऽ कोनो बच्च ईच्छा रहैया ओकरा द दिय हाथ के अलग बात छै लेकिन अहाँके मोन भऽ जाइया जे ओकरा
जी मोन देख के लालचाइए जाइ छियै
एकदम आ दोसरो गाछसँ अहाँ बिछि लेबै बिहारि उठै छै तऽ अहाँ जे जायब कलम तऽ अहाँके हैत कि जे अरे ओ हुनकर गाछमे खसल छलै जाबे औतै ताबे तऽ हम बिछके राखि लै छी भल ह अहाँके अपन गाछमे खूब अछि ताहिसँ कोनो फर्क नहि पड़ैत छै तऽ आमके ओ सराफे पड़ल छै
अच्छा
ओटा सपटा विपताके खिस्सा छै ओहिमे आमके श्राप पड़लनि जे अहाँकेँ देख कऽ धृत नहि रहतै ककरो
अच्छा
तऽ ओ छै आमके आ से देखल जाय तऽ आम हमरा लगैया जे एक सावा मे निनानबे गोटा आम खाइते हेता एक गोटा कोई हेता जे नहि खाइत हेता
ज आम तऽ सबके प्रिय है
सभके छै आर आम के इहो छै ने आम रोटी खा लिअ आम चूड़ा खालिअ आम भात खा लिअ आमके अहाँ जहिना खेबै तहिना खा लिअ आम छुच्छे खा लिअ तरकारी अहाँ केँ नहि बनेबाक अइ तऽ चलू आमे रोटी खा लिअ जेसभ खास कऽ कऽ असगर छथि सेसभ आमे रोटी खा लैत छथि
आम महिनामे तऽ बेसी इहै होयते छै
जी आ आम मे इहो छै हम अहाँ त दू किलो कीन के अबै छीयै ते ने बड़ बढ़ियां सबटा निके निक के आम खा लै छी आ गाम मे तऽ से नहि रहै छै घरक घर आम पड़ल अछि चेंगेरा सब मे सजल अछि छै आम आब हुनका छटनाइ बड़का काज भरि आम कोइ दोसर काज नहि कऽ सकैए
जी आम आमक मासमे तऽ एकओ काम बढ़ि जाइ छै
बहुत तीन टाम आमके अहाँके देखय पड़ैत छै आ तीनू टाइम अहाँके सड़ल निकलत एक बेर अहाँ भोर मे उठू तऽ सभटा आमके छाँटू फेर दोपहरियामे उठू तऽ अहाँ फेर सभटा आमके छाँटू फेर साँझ मे राति मे खाय काल मे जे अहाँ राखब तऽ सभ सभटा आमके फेर छाँटू फेर ओहि मे चारिटा सरल भेटत अहाँके
एकदम मतलब ई नहि छै कि नहि मिलतै सड़ल एगो दूगो मिले जाइ छै
भेटबे करत अहाँ कीनो के अनबै तहू मे भेटे छै आ दूओ चारि किल कीन के जे जानब तऽ राति तक अहाँके एकटा ने एकटा आम दगि जायत
जी एकदम
ओ बहुत जल्दी ई खराब भऽ जाइ छै आम आर आम वस्ता छै जे अहाँके एक साल तक रहत अहा एक साल तक आम खा सकै छी जे बच्चा मानि लिअ बाहर अछि आ इच्छा भेल जे हमरा मानि लिअ जर्दा आम के आमट बनेबाक अछि पिछला साल हमर सासुर मे बड जर्दा आम छलै तऽ हम बहुत आम आमट बनेलियै तऽ ओ अम्मट जे छलै से कुरकुर करै छलै बड्ड रौद छलै गर्मी तऽ बड छलै तऽ ओकरा जे तोड़िये ने तऽ ओ टनटन बजै छलै तते सुूखा भगेल छलै आ एते नीक लगै कहै छलै जे एहि बेेर तऽ हम रहबे नहि केलहुँ नहि तऽ हम बनैबतहुँ ओतऽ से आ पूरा ओ ने पियर बुंद छलै नहि कनि कारी औच भऽ जाइ छै से नहि
अच्छा
एते नीक ओकर अम्मट भेलै कहितो छै जर्दा आम के बम्बई आम के अम्माठ त सब छिय सरही के तऽ अम्मट बनबै के छियै नै
तेखन मजबूरी में बना लै छै सभ की करतै
हँ हँ सही बात छै बहुत बिय बना
लेकिन छै जे नीके आम के अम्मट बनायब तऽ तखने नीक बनत नहि तऽ अहाँ बहुत के देखियौ ने एकदम कारी खटखट अम्मट रहतैनि तऽ हुनका अहाँके देखैयो के मुन नहि करत
खाय से पहिले देखे के मोन भेटै जायत सभसे पहिले बात ई छै ने देखे के मोन भेटैक जायत कि केहन कारी कारी लागै छै देखैमे
तै दुआरे छै एकटा किताबो मे छै जे अहाँ के कहै छै जे स्वाद जी पर लगै छै
अच्छा
बनेबे जे से कहै छै ने आहाँ पहिने खाउ तखन ने बुझबै केहन स्वाद छैय लेकिन से नहि छै ओ दर्शन किताब मे छै जे जिय्टा मे स्वाद नहि छै स्वाद अहाँ के आँखो मे छै
आँखोमे
स्वाद आहाँ के नाको मे छै
एकदम से
स्वाद कानोमे छै एहि दुआरे अहाँ यदि देखलियै जे का अम्मठ छै आहाँ चिखलियै तऽ नहि ओ केहन छै आ देख ल तऽ नहिटा खायब तऽ स्वाद एलै ने एक तकर बादसँ नाकमे अहाँ कोनो चीज छौक मारू तऽ आ हुनकर घरमें जे देखलियैनि मौसुरी दालि छौंकैत एते नीक से छौंकलखिन जे एकदम जी मे पानि आबि गेल
जी
अहाँ तऽ खेलियै नहि जीप पर तऽ अहाँके गेल नहि लेकिन नाक स अहाँ के स्वाद आबि गेल
जी
जे ई भेलै काम से की होइ छै जी ओ कहलकै कान मे केना स्वाद होइ छै तऽ कान मे दर्श
अच्छा
कानमे एहिसँ स्वाद होइ छै जे कोइ कहत आहा आइ ने राहैड़के दालि बनेलियै एते नीक बनलै जे की कहू राहैड़ के दालि छलै ओहिमे दऽ देलियै तेरपात मिरचाइ हिंग सभटा दऽ कऽ ओकरा बनौलियै आ तकर बाद की के तै ओकरा हींग से छोक देलियै जीर ओर हिंग से छौंकलियै घी देलियै
तखन जे ओकर स्वाद रहै से जे अहाँके उसना भात संगे खेलहुँ आर आलू के सन्ना बनेलियै से की कहू ओहि आगू मे तऽ माछो फेल कऽ गेलै
अच्छा
तऽ ई तऽ अहाँ सुनबे नहि केलियै
जी इ तऽ कानक स्वाद भए गेले
कामक स्वाद भऽ गेलै अहाँ केँ एतेक नीक लागि जायत ने ओ हम जे अहाँ के गपे कहि देब जे बाप एना बनेलियै तहि से अहाँके बहुत स्वाद अहाँके मुँह मे अपने आपे पहुँच जायत
जी सही बात छै एकदम से बिना केेने स्वाद लागि गेलै
लागि गेलै ताहि दुआरे छै जे आँखि नाक कान पाँच इन्द्रिय जे छै अपना सबके सभ मे स्वाद छै
सबमे स्वाद छै तब ने जे बिना खेनहो मोन लग जाइ छै कनी हमहहुँ खैतहुँ
खेतौ आ कोइ कोइ अहाँके तते नीकसँ अहाँके ओकर वर्णन कऽ के कहत जे कए जेना आमेके होइ छै चटनी तऽ आमक चटनी अहाँके पुदीना दऽ के बनाउ तऽ अलग स्वाद लागत तकर बादसँ अहाँ जीरके
हू
तकर बादसँ अहाँके ओ जीरकेँ भूजि लिअ आम के चटनी बनाउ पीसू आब तऽ मिक्सी मे पीसलेय से ने सिलौट पर पीसू ओकरा
जी आ सिलौट के स्वाद जे छै कुछ जाादे छै त मिक्सियो मे अहाँ के स्वाद दे य